कि हाल छै यौ बहुत दिन भए गेल एते दिन बाद अहाँ फोन करबै यौ
यौ की करिये एते बिजी छलिये अह ते एते बिजी छलियै यौ अहाँ तऽ
हे अहाँ तऽ पूरा साफे बिसेरे गेलियै अहाँ ब
नहि नहि यौ नहि हम कहाँ भसरलियै हमही तऽ फोन केलियै अहाँकेँ यौ अहाँ
हँ ई बात यौ की कहूँ हे हेे यौ की बताउ हमर ने बड़ अथी बुखार तुखार लागल ये
बुखार तुखार लाइग गेल छै ओ केना बुखार तऽ अहाँके भाय के लागै के चाहि
हँ हँ रियल कथी भेलै काल्हि बताउ काल्हि गेल छलियै शाममे साँझमे जिम गेलियै अहाँ मेन बात छै ने कि रेव मेन बात छै कि रेव के कथी भेले ने हमसब गेल छलियै ने मन्दिर भूतनाथ मन्दिर गेल छलियै भैरव स्थान हँ भूतनाथ हँ
रात मे जाय के अलावेंस नहि दै छै
नय नय पता हमरा हम गेल छलियै भोरेमे तऽ कथी भेले गेलियै ने तऽ पोखैर मे नहेलियै आ पोखैर स नहायके कह नय यौ नय डुबतै ओहिठाम दू एगो जे छै ने एगो गोताखोड़े छै एगो छौड़ो जे ओ त गोताखोड़े छै एगो सुमन न ओका तऽ कनी मनी आबै छै आ एगो छै मनीष ओकरो कनि मनी आबै छै लेकिन गोता एगो ते गोताखोर छै ये त हमर त कनियो ने एगो गो ह नीकलियै ने मंन्दिर से पूजा तूजा कऽ के तऽ कथी भेलै ने पानि पड़ऽ लगलै तऽ पानि मे हँ ह बारि भऽ गेलै तऽ कनि पानि प लगलै तऽ ओहिमे भीज गेलियै तऽ ओहिस फेर घर एलियै तऽ कथी भेले कीचर उचड़ से पूरा गन्दा भऽ गेल छलियै ने तैयो आबे के छलिये लेट होय छलै तऽ आबै छलियै तऽ पुरा कीचड़ उचड़ से पूरा अथी भऽ गेल छलै गन्दा भऽ गेल छलै त एलियैय त नहेलियैय ना फेर नहा लेलियैय इ भ गेलै उपर से ओय मे हल्का सर्दी भऽ गेल आउर कथि भेलै काल्हि साँझमे जिम गेलियै भोरे नीन्दे नहि खुललै
अहाँके जिम मे अलाउड यऽ मतलब अहाँ मानि लियौ भोर मे नहि गेलिये यै आर साँझ मे गेलियै
ओ त अपने जिम हमरा तऽ कहबै दू कहै दुनु टाइम आबै ले ओ त अपन जिम छै ने यौ ह यौ ओ अप्पन आदमी के जिम छै कोइ दिक्कते नय छै अपन आदमी छै दिक्कते नय छै हँ कथी भेलै ने काल्हि गेलियै हँ तऽ काल्हि जिम गेलियै तऽ काल्हि ने बेंच प्रेस जे छै ने चेस्ट वर्कआउट छलै हँ बेंच प्रेस पचास क जो अरे पचास किलो बेंच प्रेस मारल हँ
यौ हम हम जे पहिला दिन गेल छलियै यौ सुनियौ ने हम जे पहिला दिन गेल छलियै ने त हम रोड से बंच प्रेस के कोशिश केलियै लगबे नहि केलै
त नहि लागल अरे कोनो बात कोनो बात नहि हम पचास किलोके मारलियै ने
हू हू
कनि ओ पचास किलो कतबो छै तऽ ओवर वेट छै तऽ हँऽओर ओना हम सोचने छल कतै साठ मारैके लेकिन हमर तेसरे सेट मे पचास भऽ गेलै तऽ कनि ओहिमे कथि मरलियै नओ सेट अपनेसँ मारि लेलियैन नौ रैप हँ नौ रैप नौ रैप आ दशमा दशमामे हल्काँ उठेलिय नहि उठऽ सुमन कनी सपोर्ट द देलकै दस कम्प्लीट भ गेलै ओहिमे कथि जे ओ जे मारलिये तऽ कहियो कतबो छै तऽ पचास किलो भारी छै ने ओहि नाक मे हलका किच किच भऽ गेलै तऽ नाक नय हो जाइ छै जदा होय बढ़ छै नाके न पे अथ इ फेक्ट पड़ै छै ओसे नाक और गला दुनू अच्छा अथी भऽ गेलै ओहियो से लागैये आओर भऽ गेल छै हँ हूंम्म चौखर नै नै जेबै आइये कहाँ गेलियै यौ भोरमे नीन्दे नहि खुललै आ शाममे निकलियै तऽ शाममे चलि गेलियै कनी सुम सुमनके न अथी जीन्स तीन्स खरिदाबै लै
अच्छा जीन्स तीन्स खरीदाबै ठीक छै कोइ बात नहि आइ नै गेलियै काल्हि चलि जेबै एक दिन हफ्ता मे रेस्ट लऽ लैके चाही
तऽ कोन जिम जाइ छी अहाँ
हम तऽ कोनो जिम नहि जाइ छी हम तऽ एक दिन गेलियै ओकर बाद गेबे नहि केलियै
यौ अहाँ के पत हंँ यौ अहाँ के पता ये टैटू तऽ बना सकै छियै ने टैट ओ तऽ करबा सकै छियै लेकिन ई जे सुनू ने आइयौ अहाँ हमर बात सुनू न पहिले हम कथी कहै चाहै छी टैंटु तऽ हमसब करबा सकै छियै लेकिन अथी शरीर पे जे चेस्ट पे जे अथी दाग जे होइ छै जिम बाला ओ घिचायल वला चमड़ी घिचायल बला ओ तऽ नहि ने बना बनबा सकै हँ स्ट्रेच मार्क तऽ खुदे ओ तऽ ओ तऽ
यौ हमरो छै हमरा एके साइड नै केवल दोसरो साइड के बहुते भए गेल छै एकदम खुशी भेल ये ने देख के
नहि ओ स्ट्रेच मार्क हइटो जाइ छै वैसे पर नहि कनी ककरो अच् अच्छा नीक लागे ये नहि तऽ केकरो खराबो लागैये स्ट्रेच मार्क
हँ तऽ हमरा तऽ बड्ड खुशी होइये यौ स्टेच मार्क जते नीक जते आबे ने ओइके मतलब ओते बढ़ियाँ जिम तऽ मिल जैतै हो ओ भी नॉर्मल नहि छै यौ ओ पूरा लाल लाल वाला नहि आबै
अच्छा लाल लालवला हटि जेतै यौ एखन अहाँ कोशिश करबै ने तऽ स्ट्रेच मार्क हटि जेतै जे उजला भऽ जाइत छै ने से नहि हटै छै
एगो छै एगो ये हमर समझलिये जखन हम ओना तऽ उजला रहत जखन हम मारबै नै एगो कऽ तऽ ओ फेर फेर पूरा लाल लाल भऽ जैत
अच्छा अच्छा बूझि गेलियै बूझि गेलियै से तऽ हँ से तऽ अपन ठीके ये आब पी डब्ल्यू जाइ छियै
कहाँ गेलियै यौ आइ आइ
आइ पी डब्लू अहाँ अहाँ किछो छोड़े नहि छियै पी डब्लू छोइड़े दै छियै
यौ की कहु यौ अयौ आइ तऽ जाइन आइ तऽ जाइन बुझि कऽ नै गेलिए मम्मी
किये यौ अच्छा अहाँ गाँव गेल छलि। ह्म नानी गाँव ओ पातर जे पड़लै अच्छा अच्छा सब बुझि गेलियै हम तऽ अहाँ आइ एते फ्री छेलियै दस बारह बीस टा कॉल नहि कऽ सकै छेलियै यौ
यौ हमरा यादे नहि हमरा कहूँ हम कहलियै ने हमरा नहि पता छले
अइ अहाँ तऽ बुड़बके छियै
तऽ रहितै तऽ फेर पाँच सौ बना दैतियै यौ
हँ यौ अहाँ सबके केते नीक अछि हमर सबके तऽ भाय एकदम गोबरक
हँ नहि खराबे भऽ जाइ छै कोनो बात नहि यौ चले छै चले छै आ यौ फेर हँ फेर मीटप कहिया हेतै यौ अपना सबके
यौ देखियौ एखन तऽ मतलब हमरा हिसाब से कम चांस ये
चांस तऽ कम देख यौ उ वाला वीडियो देखने छलियै जे हम व्हाट्सप व्हाट्सप केने छेलि अहाँके
हँ हँ एकदम नीक वीडियो एक एक और बेर करबै ने हमरा व्हाट्सएप्प
हँ
यौ हमरा अऽ कऽ अहाँ टेलीग्राम पर भेज दियौ अइ बेर बुझलियै टेलीग्राम पर भेज दियौ
यौ पता या ओ राति के ने अहां सुतल छलियै नहि तऽ पता या हम आहाँकेँ न मेन बात यएह ने हम अगर ओहि समय रहैत रहतियै ने ओहिठाम तऽ दुनू गोटा मजा लैतियै लेकिन दुनू मे से कोइ नहि छलियै ने
हँ कनी भऽ जाइए आब की कऽ सकैत छी
यौ मिल जाइ छै ने कोइ कोइ फेर देखियौ फेर भेट जेतै की दिक्कत छै ओहिमे
हँ भेज देबै ओहिमे पर यौ हमरा अकाउंट बन्द करय के या यौ बुझलिये करियौ ने पासवर्ड चेंज कऽ लियौ न हमरा खातिर
हँ तऽ ओ कऽ लेब हाँ हम पासवर्ड पासवर्ड हमरा फेरसँ एकबर भेज देब अहाँ
हँ
ठीक ने इन्स्टा पर भेज दे या कुछो पर भेज देब
ठीक छै अह तऽ चेंज कऽ लेबै अपन पे तऽ कऽ नहि पायब क नहि पाब हेतै की कहै छियै हम
रहू ने कोनो बात की रह जाय तऽ कि दिक्कत है अहाँ पूरा दिन खोलने थोड़े रहैत छियै
नहि नहि हम ई जाने छियै तऽ अपन तऽ अकाउंट मे ई सब काज नहि कऽ पाब हेते अहाँ से तऽ हम हमर अकाउंट पे करै छियै
हँ ओ तऽ दिक क्कत छै ने यौ कनि नहि तऽ पता चलतै मारबो करतै हँ यौ अहाँकेँ किछो अगर इन्फोर्मेशन दैके रहत ने टेलीग्राम पर देब ठीक न टेलीग्राम पे थोड़ी केकरो पता चलतै यौ ह ह नै थोड़ी ने केकरो पता चलै छै
अहाँ याद से हमरा ओ वीडियो भेज देबै टेलीग्राम पे बुझलियै
ओ तऽ हम भेज देब चिन्ता नहि करू यौ ओ तऽ भेज देब हँ कल कट हम अराम भेज देबौ ओइ कऽ दिक्कत नहि छै यौ की गेमो तेमो खेलाइ छै कि छोड़ि देलियै खेलाना
ओ कनि मनि खिला लै छै य की करबै हँ
तऽ हमहुँ खेलब अखन हम क तबियत पढ़लक बैठ छी कन्से
ह कनसेंट्रेशन तऽ हम तब ठीको रहै छै तऽ नहि कर पाव
ओ एते एते सच नहि बाजै के छलै यौ कनि मनी यौ अहाँ तऽ हँ हँ से तऽ छैा से तऽ छै यो भोज भात अखन नहि होइ छै छै गाम मे
भोज भात तऽ नहि यौ हमर तऽ माथा खराब भऽ गेल बैंक गेल छलियै काइल दू घण्टा लागि गेल हँ हँ पोस्ट ऑफिसमे ई कहलक कि देखियौ हम बता
बताउ बताउ यौ बताउ ने यौ हेलो की कहलक अच्छा सँ अ हँ फेर ओ नहि कोनो बात नहि छै कोनो बात नहि भऽ गेल ने काइल नहि भेल जा देखियौ काज नहि कलक यौ की कहू ई सब जे पोस्ट आफिस वाला सब जे रहै छै ने कर्मचारी सब ई सब बड बदमशुआ सब रहै छै हँ नहि करैत रहत कोनो काम जल्दी बद समय लगाबत की कहू समय एते लगबै छै न